हँ की हाल छै
ठीक छै अहाँ ठीक छी
बरा आब त चाय आ चाय पीबै क टाइम भ गेल तखन आब किछु ने करे छलौं हा कपड़ा के धान चाउर जका स सुखबे छी
अंय हिं हुँ हहह
पानि बड होई छै ने तऽ घरमे रस्सी टंगलहु हन उएह पर कपड़ा सब सुखाय लए देलियै हन
अ पानि बारिश मे तऽ कपड़ा
हुँ आओर सब कहियो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो न हेलो